केहन छी सखी
ठीक छी अहाँ अपन बतबू
अ हमहुँ ठीके छियै
अहाँके कते फोन केलहुँ अहाँ फोन न उठ सब ठीके यऽ
सब ठीके य हमहुँ चले गेलियै रहे कऽ परीक्षा देल खातिर
हँ कहाँ गेलै
तैस फोन निकल ह चल गेलिय प्रैक्टिकल दे ल खातिर चलि गेलियै रहे बख्तियारपुर
ओ बखतियारपुर गेलिए
हँ नय नय ह मालिक के साथ गिय रहै बइक
ओ अच्छा मालिक के साथ गेल
और सब बतबू खान पीन भए गेले अहाँके
नय एखन तेन कहाँ गेलै हन अभी मालिक गेलखिन हन आ बच्चा इसकुल गेल छै
ओ हमर नुनुके तऽ इसकुल खुइल गेलै हन ने
कहियआ सँ खुलल अच्छा इए से खुलल
ह लेक तऽ आज नय भेजलियै कल से भेजे छियै इसकुल कंटिन्यू ओर हमर मन कनिटा दब भए गेलै ने समझलियै पता नय की भए गेलै अपन अपन बी पी लो भए गेलै ह ने
जा देखेलिए ने डॉकटर सँ
डॉक्टर स नय दिखेलियै ह ने अखनि देखै छियै तीन चारि दिन आर देख ले छियै ओकर बाद दिखेबै
बी पी कंट्रोल नय भेलै हन किछो
नय नय भेलै छै ओर लो ई भेजे छै केना केना करके कहलखिन न हम ओते पैछा देल खातिर फेर ध धी देलियै आ तन भाग कलियै
उपर स्लाइन चढ़ा लिअ
वही सोचे तऽ छिय देखे छिय हार्ट के पेसेन्ट छियै ने ओहो नय चढ़ते सलाइन ओहो तऽ दिक्कते छै
ह अच्छा हार्ट बला के नय चढ़ै छै
नय हाड वला लोड नय ने लै छै ओते पे
हूँ
ई सब बनेलियै बहिन खाना अहाँ
खाना बनेलु चावल बनेलु सब्जी बनेलु दाइल बनेलु रोटी बनेलु
हमे तऽ बनेलियै ताल मे दे के झिगा ओर भात बनेलियै साग बनेलिय कनिटा
मौसमो एहन केने रहे छै ने मौसम मे मनो नय लागे छै अजीब मौसम
हँ मौसम खराब छथिन न बड खराब छै मौसम ठण्डा गरम खातिरे तऽ तबियत खराब होइ छै सब
हू हूँ सब मस मौसम बहुत खराब एकदम लागल एकदम सुस्ती एन लागल मौसम
हूँ ओहन बात छय
ह किछु बढ़िएँ नय लागल
ओही सब बात छै
अहाँ तऽ हम त अह कहलियै जे हम अयबै तऽ हम आशा देखलहुँ जे आयब हूँ कहलियै अहाँके मोन खराब भए गेएल आब लए छै
हँ हँ नै सोचै त छिय जाब की करब एगो काम रहै वहाँ एगो काज रहै लेकिन की करब वही गिर जाइ छियै हमे भट भट
हूँ तँ त एग्जाम क्लियर नै भेल हँ
इ्जाम उगजाम के चीजर भए गेलै लेकिन हमर प्रैक्टिकल जे छै ने ऊ नै भेल रहै ओ तऽ दे तऽ बहुत जरुररी छै ने
ओ अच्छा प्रैक्टिकल आब भए गेल पूरा
ऊँ नै एखन एकटा छै दस तारीख एकटा एगारह तारीख के छै,
ओ फेर यायऽ
बच्चा आरके ल कऽ गेल रहियैय
आओर सब बाजू
कहलियै बच्चा के लए क गेल रहियाय
हँ सबटा के लए के गेल रहियाय की करतियै कहाँ छोड़तिये आजकल के जुग जमाना मे अच्छा त कोई नै रहै ग्राउंड मे तैं खातिर
उ हँ नय बनिया केलियै कि बच्चा के लए क
हम सब बाहर बैठा देलियै बच्चा सब बढ खराब छथिन ओ जमाना
हूँ केकरो पर विश्वास नै
अहाँ शादी मे कलखिन नाय देखलियै रहए अहाँके फोटो
शादीमे नै ऐ बेर कहाँ भेलियै नं ट ओएह बीचमे गेल रहियै अठाइस के शादी रहै ने अठाइस जून के,
ओ देखलियै रहेए अहाँ के पूटो बड़ नीक लागैे रहए करिया साड़ी वाला
हँ मायके गेल रहियै
हूँ भने अहाँ गेलियै घुमि फिर लेलियै ने कम से कम
गेलियै फेर दू तीन दिन मे चैल एलियैे मालिक के यहाँ खाय पियए मे दिक्कत नै होइत रहै होटल मे खाइत रहथीन
मलिक साहब नै गेलै
नय मालिक नै ऐबेर
मालिक घरे मे रहै
ठीके करलियै
हू तब चलि एलियै की करतै
नै अहाँके तऽ गरमी छुट्टीयो
ई बेर गर्मी छुट्टी मे त कहूँ न घुमलियै कहूँ कही नै गेलि
तैं नै गेलियै हमहुँ नै जाय पलियै की करब समय गेलियाय सोचलियै रहेए कि जेबै घुमा देबै बच्चा सबके
हूँ अगुआ वाटर पार्क आब तऽ वाटरो पार्क सब अथी भए गेलै ने बन्द होइ छै बारिशमे ओते भीड़ तीड़ नै ने रहै छै
अछ बारिश मे नै ओते भीड़ रहै अच्छा तब तऽ ठीके रहे ने घूम फिर लेबै हमलोग।
हँ हँ जे भीड़ रहै छै ओएह सभटा जाहि टाइमे हमसब गेल रहौ रऽ
हैं चलु ने तऽ घूम फिर लिअ बच्चा सभके घुमा देब
हू। जानै छी यहाँ एगो पूर्णियामे शायद आइस पार्क बड़ा सुन्दर छै।
हँ नहि देखली हँ
हू बड़ा सुन्दर अ र फोटो सभ देखैत छियै ने
ह अच्छा पूर्णिया मे तऽ हमर पुआ रहै छै ने तऽ ओकरा से।
आब अभी तऽ नहिए ओसभ गर्मिएमे रहै छै आस पारके।
ओ
अभी तऽ नहि सभ चीज नीके रहै तऽ अगला साल देखल जेतै
हा पूछ लेब हम एक बार देख छिय बार पुछै छियै।
ह लेकिन जानै छैय आस पार्क मे कहै छै जे कहै छै जे अन्दर गेलाके बाद पाँचो मिनट नहि रहि सकैत छै। बड़ा ठंडा लागे छै एकदम।
सहि कि बात छै अह अहाँकेँ को दोस्त कलखिन की
हँ हँ एगो हमर दोस्त गेल रहै ने तऽ उएह कहैत रहै। जे ओह पूर्णिया गेल रहे।
ओ तऽ निक रहै ने
हू ओकरे देखलियै ने तऽ पुछलियै तऽ कहल बाप रे बाप बड़ा अथी लागै छै
ह
नीक रहै तब तो। बढ़िया रहै तबे नीक रहै तब तऽ
ह ह बड़ा अथी लागैत रहै एकदम हु हा
नहि तऽ बढ़िआ बच्चा सभके ले तऽ हमर बच्चा सभ तऽ एखनि एगो खेले छैय आ एकटा इधर सुधर करै छैय।
ओ अच्छा एनामे सँ
हा बर बदमाशी
बच्चा हा घरपर रहहियए ने बड़ा अथि हमरो बेटा कहै जे आज स्कूल स्कूल नहि जेबो हम कहलिए नै नै चल जा तब केना केना कए कऽ फुसलाए कऽ भेजलहुँ हन स्कूल आई कार्या एप छैय जे मतलब कर्या एप के। फोन करैके छैय पाँचगो अथी पुरबैके छै
ओ तऽ नीक छैय बहुत बढ़िआ काज छैय
हा नहि काज तऽ बड़ा बढ़िआ छैय ह बहुत बढ़िआ यए
जखनी ई टाइम मिले रातो आर मे कोनो ओहि समय ई टाइम के ई नहि छैय पाबन्दी चाहे अह सभ काज से फ्री भए जायत तब कर लियौ काम बढ़िआ छैय बड बढ़िआ सुन्दर छैय काज
हु हु नहि ओतबा कहलियै जे कनिया गप कऽ ले छीय अहेके फोन करे छी
नहि नहि नहि ठीक करलियै बेहिन कम से कम याद तो करलियै ने अहा
हूँ अरे बच्चा आर के पास जे मोबाइल जा तऽ बच्चा आर छोड़ै नहि ने छैय
हा हमुँ करलियैह अहाके फोन बच्चा सभ कात दे छै फोन तब छोड़ देलियै राते करलियै रहे।
हू
फिर अहाँ करलियै तऽ हम कि बतबै हमर हालते खराब रहै।
बच्चा सभ अथी करल रहै छैय घर रहत त गप करय लए दे तऽ फोन पर
अहाँ जे बनवे छिये हलुवा हमर इतना नीक लागे छैय ने कि बतबे बहिन हमे दू दिन से सोचे छियै हलुवा खाय के खातिर
तऽ आबू कोनो बड़का चीज छैय हलुआ। हा आबू नहि हु आबू खियाब हलुआ कोनो बड़का चीज छैय
नहि नहि कोनो बड़का चीज तऽ नहि छैय।
आदमी के सभसँ बड़का प्रेम छैय ई महीने आओ हलुआ तलुआ या कोनो चीज भी कोनो अथी छैय किुछो नहि छैय
कैसे बनबै छियै अहाँ उ सभ
कुछो नहि सिम्पलमे बनबै छियै घी डालिके बस बनबै छै ओर कह कहाँ किछु नहि करै छैय हम तऽ ड्राइफ्रूट सभ भी नहि दैय छियै सिम्पलेमे बनबै छैय
हमरा सिम्पले बढ़िआ लागै छैय
हा हमरा ओ बहुतनि ड्राइ फ्रूट सभ दए देतऽ ओ किशमिश तिशमिश हमरा नहि पसन्द पड़ैए
नहि ओसभ चीज नहि हमरो नहि नीक लागैत छैय नहि हमर मालिक के
हा बस जतेक ताम झाम करबै ओतेक अथी होइत छैय
हा
ओते ताम झाम नहि करियौ तऽ ओते नहि कुछो ई होई छै, ओरा ह आब एलियै तऽ आब खाना पीना खयबै न कहलियै परीक्षा दए कऽ एलियै ने तऽ आब खाना पीना खयबै
हा आब थोड़ा कनिटा खाना पीना खयबै कपड़ा आर खोलै छियै तब चेज करबै हा बड़ बड़ी दूर छैय नहि
बड़ा दूर हाँ हाँ ठीक छैय करब फेरो